हेलो यौ की हाल चाल यऽ अहाँकेँ अहाँ कामो धन्धा नय करै छी अहाँ तऽ खाली बोआइत रहे छी यो यौ वही केँ कहै छी। कुछो खाऽ ताऽ लेलियै की लागैत तऽ या या
अहाँ पागल भऽ गेलियै यौ यौ पगला हेलो हलो की भेल अति आवाज नय जाय य निक जका आवाज नहि जाय य यौ पा यौ आराम सँ रहू न एना खुदक पंती जका किया करै छी एना हिरिंग विरिंग नय करू। इसकुल जाइ छियै की नैय जाइ छी इसकुल अहाँ केँ अवाजो नै आबैय यऽ माइक ताईक खराब य मोबइल केँ
लागैत तऽ यै इहे अहाँ केँ माइक ताईक खराब य यौ मोबाइल केँ आ यौ अहाँकेँ माइक ताइक खराब भऽ गैल मोबाइल केँ
तऽ अहाँ बाजै किया नै छलियै कनि कइस केँ बाजियो नऽ आवाज नय आबै य यौ
कहलू जे अवाज नय आबै य ठीक सँ बाजू नऽ
सैह तऽ हमहूँ अहाँकेँ कहै छलहुँ जेबै आइ खेलै लऽ कि नय जेबै बैट बॉल
हँ जेबै अहाँ
हँ हम तऽ जैबे करबै आइ आइ तऽ मैच छै इंडिया वर्सेस पाकिस्तान केँ अपना सब इंडिया टीम तरफ सँ खेलबै नऽ
हँ जरूर
अहाँ आइ जेबै तऽ बॉलिंग करबै कि नय करबै बॉलिंग
आय
हँ बॉलिंग करबै की बॉलिंग
बॉलिंग हँ
हे हम तऽ अहाँकेँ बॉल पर चाइर गो छक्का मारब हम तऽ अहाँकेँ बॉल पर
हुँ हुँ तऽ अभी की करै छी
आओर कहियो नऽ अरे यार अखैन पढ़े लऽ आयल छियै पढ़े केँ मोने नय करै छै। इएह जे कनि गपशप दे छियै। अहाँकेँ कथी हाल समाचार यऽ
आय
अहाँकेँ हाल समाचार कथि यै कनि अतऽ मुँह लगसँ बात करिय मुह लग स
हँ
आ नहि लाइब्रेरी जाइ छियै कि नहि जाइ छियै लाइब्रेरी ज्वइन कर लिआ अरे लाइब्रेरी ज्वाइन के लेबै ने तऽ अहाँकेँ दसमामे बढ़िआ नम्बर उठि जायत।
कर पड़तै छै न
हँ लाइब्रेरी ज्वइन करबै ने तऽ अहाँकेँ आरामसँ आरामसँ लाइब्रेरीमे बैठल रहू पढ़ैत रहू नहि पढ़ैके मन करत त कनि मनि रील देख लेब। बस साढ़े चार सौ प्लसे नम्बर ऐतै
ह।
आइ जेबै खेलैले कि नै जेबै।
जेबै।
कखन जेबै शाम मे जेबै, कि दुपहर मे जेबै यो अपन एगो दोस्त छलै ने ओ लड़का, ओकर काइल पाव टूत टुत गेलै यौ गाछ पड़स
गाछ परसँ गिर पड़लै।
ओ खुरल्लूच्ची जका करिते रहै छलै, एत सऽ एत दौड़े छलै एत स एत दौड़ैत रहै छलै। तऽ कि हेतै
अहाँकेँ जेना कहने छलौ तेना अहाँ रहु ने यौ, किए एना करैत रहै छीयै
अहाँ त बड़ खतम आदमी छी। अहाँ तऽ बड खतम आदमी छीयै, अहाँकेँ अहाँ लग एकरा गेल छली स्कूल तऽ स्कूल मे ओ सर ऐयल छलै कि नहि सर ओ सरके जकर अगुंरी टूटि गेल छलै एगो शट ने छलै यौ जकर अंगुरी जकर अंगुरी टूटि गेल छेलै से सर ऐयल छलै कि ने
ओ कथि पड़हेल कऽ आइ
फिजिक्स।
फिजिक्स पढ़ेलक, फिजिक्स मे ओ परावर्तन अपबर्तन वाला चैप्टर पढ़लियै
पराबर्तन अपवर्तन पैड़ बड़ इम्पोटेट छै ओमेसे बहुत सवाल पूछै छै। बुलियै ने।
अ
ओ पहिरे के जैएब एग्जाम मे ओमेसे बढ़िया नंबर उठि जाइ छै यौ
ह
अपना सब जेबै न कुछ दिन मे के बाद घूमै
ह
तऽ ओतऽ घुमय लए चलब न तऽ कनी जादा क पैसा लऽ लेब खाइत पियैत जाएब
कुछो कुछो अहुँ बाज कहू हमरा अहाँके गप आहाँ कथी कथी केलिय
अहाँ कथी कथी केलि इसकुल मे गेलियै तऽ
कथी कहै छियै
अहाँ कथी कथी केलियै इसकुल गेलियै तऽ अहाँ इसकुलमे जाइ छियै न तऽ अहाँ पढ़ै लिखै नय छियै, अहाँके ध्यान ईम्हर उम्हर रहैया अहाँके ध्यान इम्हर उम्हर रहैय या कतऽ कहाँ अहाँक अहाँके पढ़य मे मोन तोन नय लागै या
त हाँ-हाँ
अच्छा ई बात छै तऽ देख ठी रिजल्ट त रिजल्ट देखै छियै
हाँ यौ मैटिक के हिला देबाइ एते पढ़बी तऽ के टॉपर बैन जेबाय हम तऽ कुछ करिए सकै छी अहु करि सकैत छी अहाँ मेहनत करियौ न
भविष्य छियै अहाँ
हँ हाँ यौ इतिहास लिख देबै हम तऽ सेहम कैर देलियै या अहाँ कथि कथि करि सकैत छीयै।
आँय
अहाँ कथि कथि कैर सकय छियै
जादा किछो नय हमूँ तीर मैर सकय छीयै
ऐं अहाँ तीर माइर सकय छि माइर दियौ न त तीर कोनो कौआ तौआ पर माइर लिया तीर रौदा बहुत कैस के उगैत रहै छै ने यौ जरा देय छै देह हाथ
तने किया कहइ छा बहुते रौद ये
सेहेतऽ
हँ बहुत रौदी य
ई रौदा नै होव गोर आदमी सब करिया जाइ छय एके मिनट मे
आ हाँ ऊ त सही कहलैं
त हम कनि मनी उज्जर छलहु हम तऽ एकदम कारी खट खट भ गेलियै रौदा मे रहैत रहैत
क्रीम त्रीम लगाव गोर भऽ जेबय
हय क्रीम कते महग छै अहाँ के पता य आरे बड़ क्रीम महँंगा बिकाइ छै यार महँंगाई के जमाना छै
हूं सहिये मे
आम ताम खाइ छै कि नहि खाइ छीय आम ताम
नए
गाछ मे फड़ै य कि नहि कते किलो खेने हेबै आम अहाँ अहाँ त पाँच छओ किलो टापा देने हेबय।
एक दिनमे टपा दै छलियैते।
एक दिन मे खा लइ छै सही मे सचे कहै छियै
हाँ सचे कहइ छी
हम तऽ एक दिन मे साझे दूइए किलो खाइ छलियै हँ त पाँच पाँच किलो टपा दै छल
अहो खाउ
ह हम तऽ खाइते रहय छियै
हूँ।
अहाँ
लीची खेने छली के नहि लीची। एक दिनमे हम दस दसटा लीची खाइ छलियै दस बारहटा
दसे बरहटा बाप रे एक एक बुझियो त हम पँचासँ रूपा खा लेबै बुझ गेलियै तऽ
पचासँटा खाली छै भाय एते खाली छलियो। अहाँ त खतरनाक निकललियै। हमरा त दस से दस से पन्द्रहटा मे हालत निकलि जाइ छले यौ एगो बात पता य एगो छै ने ओ आब छै ने ओट्स जे सभ बॉडी सॉडी बनाबै छै आय से हम बुग गेलियय य फ्लिपकार्ट पर
ओ बोडी बर्बीए लऽ
ह बॉडी सॉडी बने रहै या भाय। बाॅडी
वहा
हम कनि मनी बडी। अरे ओ साढ़े तीन सै के भेलै।
साढ़े तीन सौ के कै गोट अंल है।
डम्बल ने यौ ओ नहि मिट्रो वाला के ओतसऽ नहि आबे छै प्रोटीन वाला जाहि मे पच्चीस ग्राम प्रोटीन रहै छै सेवला लेलियै। से आबि जेतै दू दिन मे लेव ओ अखन कहा आखे तऽ बुक केलियै आइ आब एते दू तीन दिन मे तब खेबै घर मे लिखबै तब ने अ नम्बर।
ठीके ह।
अहाँ अह तऽ साढ़े चार सौ टपे कि नहि टपे प
छैब कत साढ़े चारि सए तऽ जदा पीप जेके
हए चारि सौ अशीटा पानि देबे
त की सके है कुछु भऽ सके हैं रखने हे टारगेट साढ़े चार स
ओ। साढ़े चार सौ चार के सकने छै त चार सौ बीस तऽ एबाके चाही ई तऽ हमर फिक्से छै। जरूर र
चारि सौ अस्सी चारि सौ अस्सी या तऽ सतासी तक एगा
ओ चारि सौ चारि सो अस्सी आनेके छै।
हँ
अहाँ कतौ घूमेय लए गेल छियै?
अभी नय
तऽ कतऽ बौआइत रहै छियै अहाँ अहाँके। सुनलहुँ ए आहाँ एतऽ से ओतऽ घूमैत रहै छियै।
एनाहिते बौआइ ढहनाइत रहै छियै कतौ।
हेय बौआउ नहि पढ़ाइ लिखाइ करू पढबै लिखबै तब न हेतै कुछो नै तऽ कुछो नय हेतै। पढ़ाइये तऽ जिन्दगी छै अपना सबके यौ उठु पढ़ू। सुतू पढु बैठु पढु।
हुँ
अहाँके सिलेबस खतम भेल की नै भेल एकोटा?
हो गेल ये हमर।
हेय हम फिजिक्स फिजिक्स के पहले चैप्टर पर हम लटकल छी।